हेलो हँ कहि कुछो ने नहि कुछो तु सब मतलब
नहि तू हमरा से एगो बात कई कथी ल करलिहै
ग पै सब कहल जाइ हय